हलो
हलो हलो हलो
हलो हलो हलो
हेलो
परणाम दीदी
हेलो
हलो परणाम दीदी हलो
हँ
बरी देर
हँ राजू खुश रह हँ
कहलिय दीदी ई जेना बोर्ड तो की काम करै छै
हम बिजली बला बोर्ड बनबै छियै समझनी
बना लै छी
हँ बोर्ड ऐसी दे तौ ह त
हँ बोर्ड दै छै
हँ ओकरा कटिंग कैरके‌ बनबय पड़ै छै सब बोर्डके सब किछ हँ सबके काटभी काटैये पड़ै छै सबके
जाय छी
उ पिलास से रहै छै कटिंग करल रहै छै बनल रहै छै खाली ओकरा पिलास से तोड़य पड़ै छै पिलास से तोड़बौह
कि लकड़ी बला नै रहै छौ
नै नै फाइबर ऐरेसन रहै छै फाइबरे आरके कुछ रहै छै
अच्छा प्लास्टिक बला हँ
ओकरे तोड़ै पड़ै छै हँ
कनेक्शन करै लाए गेलौ
हँ सीख केलियै धीरे-धीरे
हँ सब बोर्ड
किया अचा सब मतलब स्विच के आधार पर पैसा देै छौ कि पॉइंट के आधार पर पैसा देै छौ की ऐसे
पॉइंट कऽ आधार पर देय छै जेतना रहतौ स्विचर बनल रहे छै आ स केट रहल होल्डर रहल इंडिकेटर रहल इ ई सब गिन कऽ पैसा जुटै छै नब रहतै तऽ नौअ रुपैआ पाँच गो रहतै पाँच रुपैया चाइर गो रहतै चाइर रुपैये
ओका मे सर सरकीट अ लगल होतै तऽ
हँ सब रहै छै
आ छोटका चेंजरो आबे छै
नै चेंजर नै आबै छै
जेना बोर्ड वला चेंजर नै होइ छै
हँ ओ नै अभी तक उ नै सिखलियै हन
आइ एन सी बी जे गिरबै छै उऽ जे जेनाब फ्यूज जेना फ फ्यूज उड़ि जाइ छै नै देखे होबै की फ्यूज लाइन खाली उहे रूम कऽ कइट जाय छै या बोर्ड कऽ लाइन काइट जाय छै
हँ लेकिन उऽ सभ नै सिखलियै हन
अच्छ ई बात नै
हँ खाली बोर्ड आर बनबै छियै
केना बनबै छी केना बनबै छी
सबमे तार जोड़े पड़े छै तार दू किस कऽ रहल ठण्डा गरम
मिला मिल कऽ केकरासँ ओकरा कनेक्शन ओकरासँ ओकरा कनेक्शन करते रहै छियै बैठ कऽ उह सब होते रहे छौ मेहनत तो बहुत छै
हु
हँ
मेहनत बहुत छै तऽ पैसो तऽ देबे होतौ देै होतै
हँ पैसा दै छै
डेली पैसा दै छौ कि महीना
दै छै जखनि मन होइ छै तखनी दै छै
अच्छ
जानबे करे छी एक किस्त पैसा देतौ तो एक किस्त राखिये न ले है ओ हाल
हँ ओ बात तऽ छै बे
आजकल वइसे ने करै छै
तऽ स्विचो आर बचि जाइ होते कि गिने कऽ दै छै
हँ बचै छै बचे छै तऽ राखल रहै छै गिने केँ दै छै पैकेट करल रहै छै
तब कैस बाज जाइ छै
कभी कभी गिनेय में तनि मिस्टेको न होइ जाइ छै
ह तोरा स की ओकरा स
ओकरेसँ होइ जाइ छै खास कर ईमानदारी केँ नै ने छैय ईमानदारीसँ नै दैय रहियै तऽ नै समझै रहै तऽ आब राखि दै छियै कि कभी घटल तऽ फिर लगा दै छियै
अच्छा तोरा कहियो बिजलीक के बोर्ड खराब होइ छौ तऽ बोलबै छी कि अपने ठीक करि ले
कोशिश करै छियै अपने ठीक करयके होइ गेल तऽ होइ गेल हँ एक दिन कलियै हन अपन बोर्ड
ठीक होइ गेलौ
हँ होयत गेलय
जेना तार तार जरलका पता चलि गेलौ
हँ तऽ उ कार हो गेलै हन ने करिया हो गेलै हन
हँ
जे तार जरि गेलै हन उकररिया होय गेलै तऽ ओकरा खोलि के फेर से तार दूसर हम लगा देलियै जैसे के रहै
फिर वैसी करि देलियै फिर वैसी करि देलियै
लाइन तऽ आइ गेल होतै नाय
तऽ हूँ आरयते सीते हलर
हमरा ब अच्छे अयबै सिखबै सिखैमे किछै
हँ रौ तोरा आर के तऽ तनि मनि अनुभव छयबे ने करू बनबै की ए सब लैन बत्ती बला ने तऽ तनि मनी हँ
ओ सब तऽ सब कोइ बताय सब कोइ कैर लै छी ई ई एल ई डी वाला मरकिय खोलै लए सीखी तब
हँ तऽ जैसे जैसे काम मिलै छै ने
हँ
वैसे बना ली कोइ भी बोर्ड के सेंपल दे देै छै तऽ हूम का देखक उतारि दै छियै
जेना एल ई डी वाला मरकरी नै होइ छै
हँ
ओ इंस्टलिंग ओ मतलब बनबैल सीखी
त जे जे अभी बिक्री होतै अभी भरि सावन काम चलतै यही लाइनीये बदती के
ह सावनमे अथियओ आओर बला ने ओहोवला काम नै करै छै तऽ
बद्धिवला
हँ फूल फूल बद्धी ई हे सब हँ
नै उ सब छोड़ देलियै ने
अच्छा रुद्राक्ष वला कैर सकै छी अच्छा
हँं रुद्राक्षो बला होइ छै
उ कैर सकै छैन
सबके पैसबा मोटा मोटी वइसे छै दस रुपैआ पाँच रुपैआ
एक मा ला के एगो के
हँ
ओ
वैसे होइ छै आजकल नही आजकल सब महगाई छै लेकिन जे बनवै छै ओकरे कुछ नै होइ छै
हँ
दोकानदारे देखि हमरा आर से बोर्ड के लै ले छै दस रुपैआ मे बेचै छै अढ़ाई सौ तीन सौ म
हँ बेचबे करै छै
कहाँ छै पैसा इह एंकर कऽ बनबै छियै ते एंकरवला भी उतने पैसा दै छै जेकि एंकरवला बो जे बेचै छै साढ़े तीन सौ स चाइर सौ
एंकर वला महँगा बिकबे करै छै तऽ
आ हमरा आर पैसा ओतने दै छै मले भर से दै छै
कम स कम पंद्रह बिसो कम से कम बीस रुपैआ ओकरामे दै केँ चाहतै एंकर बला मे
हँ कम स कम ओतना तऽ दै कऽ चाही
तब
देबे नै करै छै आजकल गरीबे आदमी केँ पैसा सभ लूटै छै आर की
हँ इहै छै
कहु हक कऽ पैसा केँ दै छै कोइ नै दै छै लेकिन लेकिन बैठल रहै छियै कुछ काम नै छै तऽ बोडे बनबै छियै आर की
ह तब की कुछ स कुछ होय जाइ छै
हु अभिये बोलाय केँ देलकै बोर्ड चालीस गो देलकै देखैत छै ओकरा बनैबो नट खोलही कितना काम छै ओकरा प्लास्टिक से खोलही फेर ओकर कटिंग करही फिर नट वोल्ट खोलही बहुत हो जाय छैय
बौआ और
हेलो
हँ
कहलियौ तहुँ कुछ कुछ कर आर की दू गो पैसा हेतौ बैठल बैठल हु
हँ पढ़ाइयो जरूरी छै पढ़ाइयो कैर लेना तऽ बढ़िए छै
तब की ओहाँ चैल रहलै कनी
हँ आरो की करतै आगे पढ़िय पढ़ियो लिखो कुछो होयत जाइ छै तऽ बढ़ियां छै
हु जब ओठन जरूरी पड़तै तब देखल जैतै
आदमी बेगरी कतै रहतै
हमे तो बोडे में लगल रहै छिय बाले बच्चे आर की बाले बच्चे सब बोडे करैत रहै इहे सबमे रहै छियौ आजकल
दिनचर्या इहे छेलै घर गृहस्थी ऐसी चलै छैय आर की
तब की
आर सब सुनाउ खैले- पीले
हु खैलियै अभी बेगूसराय गेल रहियै तब
की बनलौ हन खाना
दाल भात सब्जी
दैल भात सब्जी बनलौ
हँ
हँ तो आओर की गर्मीक मौसमे इहे सब कुछ खाइयो कि चाही की हुँ ठीक छै
ठीक छै देखैत